सब नीक छै सखी अपन कहू की कर की कर रहल छियै अभी
हँ हमरा आरके भी सब नीक छै हमहुूँ नीक छियै बस ऐसने कनि बैठल छियै घर परिवार मे कनि बैठल छियै बोलबतििया करै छै ै आओर कहू
आवाज से तऽ लगै छै कि
आ हँ तनी कमजोरी कम जोरी लगे छै दे सुस्तिया गेल छै ए चल तनि पानी मौसम चेंज भेल छै ने हमर तऽ तनी असर कर जाइ छै हमरा आरके आ थकानो बहुत भऽ गेल छथि इधर एक महीनासँ तो भाग दौड़ भाग दौड़ मैदर दे चुरा गई
अपने आर के बच्चा लोको सब नीक छै
हँ हम देखर तऽ सभ बच्चा बुतरू नीक छै अहाँ कहू अपन बाल बच्च बच्चाके
सब ठीक छै आ एतबार छै ने एहिह से सबलोग घरे छियै मालिक भी घर हीथिन
ह तऽ अहाँके तो बेट तीर ब देब छै ने
हँ हँ हमर बेटी के एतवार के चौदह तारीख केम
जनमदिन अगला एतबार केना तब की ह की प्लान छै तऽ
अभी तो कोइ प्लान नहि बनलियै छी लेकिन लेकिन अभी तनि छोटा हइ छै तऽ अपने से बना लेबै ने तब तनी बड़ हो जतेै तऽ अपना सखी सहेली जो रहे ह ने बनेते बर्थडे
ओ बात तोरस ही कहै छी अहाँके
सोचै छियै कि तनि पूरी उरीी बना देबै तनी भूस ु्का आजकल सब बड़ी पसन्द करै छै झारखण्ड के पर मुख कहै छियै सबकुछ कि धूसका बड़ी नीक लगे छै
हह ने भूसका के तो स्वाद नीक रहे छै घर मे तनी आलू चना सब्जी मिल जाय त और स्वाद नीक हो जाइत छै
वही सोचै छियै कि पूरी खीर सब्जी बना देबै तनीस का उसका बना देबै
हँ हँ तो आओर की करे कि कनि बच्चा आर के मन रहि जाइ छै एकरा आर से ह
बेटी कहै छै कि मम्मी साइकिल खरीदे लेकिन अभी ए इतना धूप होइ छै कि रोडे रोड घूमते चलते बच्चा एहि से साइकिल नहि खरीदै छियै
हम ठीक करै छीियै अहाँके अभी धूप भी बहुत तेज छै बाल बच्चा बिमार पड़ जाइ छै तनि आर बाल बच्चा तनि बड़ हो जाइ छै ने तऽ कहनओ नहि सुनै छै से चाहैत रहुहाँ के अ ओ सभके ज मन कररे क से करै रहै छै हमरार घर मे भी दुननो बेटी ह ऐसे ही भरि दिन पिलौला होवत रहे छै साइकिल ले के
कनि केक उक मंगा देबै कनि केक उक काट लेतै
हँ ने ठीक करू अहाँ के तनि केक उक मंगा दे दि तनी आ मंदिर उंदिर ले जा करके पूजा उजा करबा
हँ हँ मन्दिर ले जाइ
हू छैस छै से तऽ मइए बापके कर के न प छै
ज हँ सही कहल छियै बहिन
बुद्धि विवेक न होवे छै बाल बच्चा के तऽ मायए बाप के करे पड़ै छै
हँ फिर अपन अपन कहते फिर मम्मी हम दोस्त के साथ बर्थडे मनाने जाएंगे ई कहै छै
हँ सही कहने छी अपन अहाँके अच्छा सखी अहाँके कार्याके काज भेटल छै की
हँ कार्या के काम आयल छै अपने के नहि आयल छै
अना एगो काज तऽ हमरा आर के भी भेट टाइल छै लेकिन अ कैसे ओ आके हमे करब से हमरा आर के बुझे न बुझे बुझ बुझ पाबै छियै तऽ तनि हमरा आरके अहाँ की कहै छियै सखी
कहलियै कि मैथिली मे काम आबल छै
अच्छा अच्छा
ओकरे में फोन से बात करे के पड़े छै छै एक दूसरेसँ जैसे हमरा बात कर रहली छियै ने ओहिसने बात करे पड़े छै छै ओकरामे आओर ओकरा मे बात करै छै राशियो मिलै छै
बताउ बात करे छियै तो कुछु नहि भेटाइ छै आर ओ आर एपसँ बात करब तऽ पाहहो भेटल ओ
बहुत अच्छा कार्य छै
हँ ई तऽ बहुत नीक काज
ह ह अपने फोन से कर एक पड़ै छै ई नहि कि ओ ओकर मग करैके पड़ै छै नहि एने ओने जाइके पड़ै छै बस घरे मे बैठ के करे के पड़ै छै
हँ तऽ तऽ ई तऽ बहुत नीक काज छै कि आदमी कहूँ ने जाय कऽ आ खाली अपन अपना अर घरमे ही रहि कऽ अपन काजके करै छै ऐतना धुप मे कहाँ निकलै आ हँ दे त ऐसन झरकै कहै छै धूपा से कि लगै छै कि पूरा देह में ढोलछा मार दै छै
हू
आर खाना पीना भोजन पानि भए गेल
हँ सब कोइ के खाना पीना भऽ गेल त आरामो सब कर लेलिय तऽ उठलिय तऽ सोचलियै फोन देखलियै तऽ अहाँ के नंबर देखलियै तऽ पुछलियै जे अहाँ से बात कर लेबे छियै
ठीक कले छी अहाँ के कनी इहर से तनि बात हो जाइ छै ने तनि हँ हँ समाचार मिल जाइ छै बातत कर ले नहि नीक काज कल छै अहाँके आर अहाँके माँ सासूमाँ जे बीमार रहै छी से ठीक छै अभी
हँ नीक छै अभी तो दवाइ बीरो होइ छै तो भी नीक छै
आ माथा आ दरद जे रहै छै ओहाँ
ओहो दिखलियै तऽ अभी ठीके हय दबाइ ओकरो चलै छै हँ दबाइ ओकरो चलै छै अभी माथे हँ हँ बहु बड्डी आराम होइ छै हुनकर
चलू ठीक रह कैस एगो घर में बूढ़ा बुजुर्गी रहै ना घर लगाइ छै कि हँ
अच्छा लगे छै नीक लगे छै बच्चा लोग भी सब दादा दादी के बोल बोल के ओने ओने जाइ छै बच्चो लोग के मन लगै छै
असयुक्त परिवार के ने अ परवरि से एकदम अलग रहै छै छै बाल बच्चाे तनि परिवारके मोह माया प्रेम भाव समझै छै बाल बच्चा
हू
नहि तऽ आजकल के एकल जमाना मे तो माय बाप अपन बाल बच्चा ले के किनारे किनारे रहै छै न दादा दादी के प्यार जानै छै बाल बुत ु न पुअ चच कतेक आर जानै छै
हँ हँ सही कहै छियै अपनेके
केेले रहके आदत हो जाइ छै
हँ हँ बच्चो के अकेले रहके आदत हो जाइ छै
तऽ
तनी दू चारि आदमी होइ छै ने तऽ अच्छो लगै छै ब जो के हमनिो के अच्छा लगे छै
हँ हँ आ दादा दादीे छायायामे बाल बच्चाके अच्छे गुण सिखयके मिले
हँ हँ अपनेके अहाँके सास ससुर कहाँ हथिन छियै
सास ससुतनी हमरा घर से दस किलोमीटर आगे हुनकर अपन घर छै तऽ ओ अपन घरमे रहै छथिन हँ हमरा आर तनी रेंट के घर मे किराया वाला घर मे रहै छियै
ओ ओ
हँ संयुक्त परिवार के बातेदम निरााल तनी दादा दादी पास बाल बाल बच्चा रहै छै ने तऽ तनि अपन ओ सब
बाल बुतरु विश्व खुशमिजाजमे हँ खुशमिज जााज रहे छै अपन दादा दादी से कोनो कोनो बात कहे छै पैसा मांगे छै छै चाहे कोनो कोनो आबै छै बिकेले ओ खरीदे ले बोलै छै
ओ आर सबस बड़का बात छै किनि के परवरिशमे अ अन्तर आबे छै ब दादा दादी के आग घुमे चाहे न अप नानी के आगूमे तनि हँ तनि ओ सीख
कितनो गलती हो जाइ छै लेकिन मम्मी पापा मार नहि सकै छै दादा दादी के सामने दादा दादी ही चिलिलए लगत छी
हँ एगो गुण भी सीखे के मिल जायत छै छै दादी दादी चाहे कनि आर सबके देखै छी अहाँके अब हमरा आरके अचार उचार बनाबैके लुरनाइ छै तनी चीप्स अद पोरी बनाबेके लूुरना छै लेकिन न निर् दादीप सबके बनाब आबै छै हँ बनाबै आबै छै तऽ भाय अबु बुजुर्ग लोकोग बनाइ तब तो बेटी पुतोहु भी बनाइ आ बेटी पुतहु बनाई तऽ बालो बच्चा सीखै तू तऽ परिवार के बीच मे रहै से नहि सक दुगुन सिखै छै बाल बच्चा आब ओ अपन माायके देखबे न करै माइ दादी नानी के देखबे नहि करै तऽ ओ कनि क जान जानै कि
की जनते ओ लोक क की कैसे होइ छै बड़ी की होइ छै आलू चिपस क इ से बनै छै ह अदौरी उदौरी कैसे बनै छै
ठीक छै सखी तऽ एो एकटा कॉल आबैत छै हमरा आर
ठीक छै ठीक छै अपने के फर टाइम मिलल तऽ कॉल करियै ठीक छै ठीक छै कोन को